आवाज नहि जाहिया। आ ओर सब। हँ-हँ, बढ़िआँ अहाँ सभ।
हमहुँ सभ ठीक छै। ह नइ किछ माछ तरैत छै ओहो चूल्हा पर।
अच्छा। बनाउ मछली के तऽ अलगे स्वाद रहे छैम चूल्हा परहा
ताहिमे गाम घर
हँ। बाहर वला मछली नहि नीक स्वाद स्वादे अजीब रहत ओतुका खेनाइ पीनाइ मे स्वादे नहि छै ओतुका खेनाइये पीनाइ मे ओते स्वाद नहि छै गाँवसभ जकाँ स्वाद अइ गाँवमे बिना मसाल्लोके तऽ मसाल्लो ढारि कऽ बनेबै किछ किछ मसालो दए क तैयो एहन स्वाद एने होइ छै हँ बौआ ठीक ये
गाँव त गांव
अच्छा आओर तहन नाश्ता पानी की सब भेल छले
ऐसा नहि चल ओना तऽ शनि कऽ चूरा भुजन खेबाक चाही चूरा भुजने छलै
अच्छा
नहि पूछू नहि किछु तैयारी करब एक्जामके एहि बेर सोचै छियै अपना मोनसँ लिखबै सोचै छियै एहि बेेर अपना मोनेसँ भड़ै क बझलियै अपने मोन से लिख देबय इगजाम मे
आओर कहियौ एहि बेेर अपने मोन सँ भरि देबै जे लिखै के रहतै से कॉलेज वला तऽ मार्क देबे करतै आओर जे खेती सँ हेतै आओर तहन आओर की सब होइ छै मछली तराइते ये एखन तहन तऽ आओर कहियौ